हं हैलो
ओ
हँ बहिन गोर लागै छी।
आँ हं आवाजे नै आबाजे नै आबई सउ
हमरा आबैए अहाँ के नै आबैए
हँ हमरो आइब रहल अय अवाज बात करु हँ हेलो
ह हँ बहिन गोर लागै छी, हँ हम हँ हमहूं ठीक छी, की करै छलहूँ।
हँ त खुशरह अँ त अथ
और
खाना खैब और सब -सब
हँ निकी ठीक अय
हँ निकिता तऽ हँ- हँ
नै नी यै
हँ-हँ आब जूली के भऽ गेलैए। जूली के आब भेलैआ आब ओकरो बोखार लागै छै। एकटा नै एकटा रहिते छै। खाना बनलैया खिचै खिचैड़ बनलैया चोखा बनलैया आ रोटी बनलैया हँ -हँ मिश्र जी के ह
ओ माँ सँ बात होइ छलै।
नइ माँ स नहि भेल छलए।
हमरे नहि भेल छले काल्हि नहि क पेलियै ओ कनी आरती माँ लग रातिमे आरती माँ लग चलि गेलियै भेंट करऽ ले ओ एलखिन ने काकी त मां कहलखिन चलू हमरो एगोटा निचाँ बाली ब्लाउज सीव ले द देलखिन कहलियै काल्हि ओ सीव लागब त नहि हैत। कहलियै चलौथ तहन त रातिमे गेलियै त ओतै चलि गेलियै।
अच्छा तों हँ अच्छा- अच्छा दुनू गोटे गेल छलेहें।
ह कते काकी कहने रहथि हमर साउसो कहने रहथि। कते काल रहलियै ताबे गोबिन्दे जी आबि फेर चाय, चाय पानि भेलै त आठ पोने आठ बजे करीब मे गेलियै नास् सवा नो मे आबि गेलियै राइतक टाइम छलै। हँ थोरबे दूर मे छैय भोला बाबा अपन कलम नहि जते दूरा अइ तते।
हँ हँ ततबए दूरमे तहन त ठीके छैय हँ।
केलियै आ नहि हमरा देखियौ हमरा हरदम त नहि जा पाबै जैब।
आ अपनो घरमे काज
हँ।
आ देखियौ ने काल्हि खुना बौआ खसि पड़लै त बौआके घुटना
अरे बाप रे कतऽ बौआ
ह स्कुल से ट्यूशन से आबै छलै खइस परलै। ओ हैंडिल घुटना खना लागि गेले ओ आब कहय छैय हमरा अन्दरमे चोट लागि गेले हमरा दर्द होइये। कहलियए आइ स्कुल जााकऽ देखियौ तकर बादे हैत देखा देब।
हँ- हँ -हँ देखाबहे पड़तै ने ओ ओहो बड खस
बड खसै छैय। फूलल तूलल नहि छैय काल्हिखन नीचा छौरा गेल छलै हमरा होइये अंदर चोट लागि गेलै।
अहाँ त मलहम तलहम ओ लगा कऽ देखबै।
तें हम कहलियै तुरत्ते लोक थोड़े डाक्टरे लग चलि जाइ छैय।
नय-नय।
डाक्टर लग जाउ त दू तीन हजार रुपैआ त लऽ लिअ हाथमे तखने।
आ गरीब लोकके, गरीब लोकके एतेक थोड़बे होइ छैय गै, होइछैय क। जेतबएमे रहतै ततबएमे करतै ने।
हम कहलियै आइ देखै छियै रहतै त रहतै, दाय के आशीर्वाद छैय ने। ह वेह ने। अथियो बड़ कनि किछ होइ छैय त अथियो बड़ करऽ बड तृयो बड कऽ दैत रहय छैय।
एनमेन दाय पर गेल छैय।
ह -ह। हमरा इएह भऽ गेल वेह हम कहलियै सेह डौली के टूटल छलै हम कहै छलियै जे क्रैक भ गेल छैय त ओ कहै छलै दीदी एहन बात नय कहू यै दीदी। आ तू खुद कहै छीही जे नय हमरा किछ भ गेल ऐ त हमरा पता अय ने। तोरा किछ नै पता छौ आइ जाउ स्कुल मे। कैल्ह देखै आब आइ देखै छियै ठीक भऽ जेैतै।
गरम पैन सब लऽ कऽ देखियौ सेक कऽ बुझलियै ठीक भऽ जेतै।
वएह कहलियै भोर में तऽ नहि भोरे- पोने साते -साते बजे गेलेै ए तऽ भोर मे तऽ नै भेल आब एतेै तऽ मलहम पट्टी मे लगतै।
हँ।
कोनो ठीक नै। यह परेशानी की कर। करयै तऽ नै होय या चैलतै -फिरतै। कनि टाइम भेटतऽ अइएमे बात कऽ लेब जे कनि काजो भऽ जेएत।
हँ हँ तऽ ब्लाउज कखन सिएतै?
ब्लाउज सिया गेलै आब हेम बटम बेउपहर मे बौआ एतै ने स्कूल से-
हँ लेलौ तऽ कहिया रैबे- दिन लेलौ आइ हिम्मत भेला। देखबो नै केलियै या केएहन छै।
पूजा तूजा नै कऽ देलियै कनि स्वास्तिक पाइर देलियै?
देलियै आहाँ कऽ देलियै। आर अथी की कहै छै अथी के छै गोदरेज के छै।
ओहो नै।
हँ।
गोदरेजो कम्पनी मे। एकटा हँ एगो और नै भेटत तऽ दुनू बेटीके एगोके दऽ देबै?
अरे बाप रे नै लेब सब कहै छै जे खराब निकललै निकलै छै।
बहिन ओ चलाबऽ के तरीका होइ छै।
आच्छा
हमर साउस ई मशीन जे मशीन हम अखन चलाबै छी। एखन आहाँ कहियो सुनै छियै जे खराब चलै छै मशीन नहि। छै जेेै टाइम मे कबारी बला से डेढ़ सए रुपआ मे लेने छेल-
बुझियौ।
बुझलियै छोटका बुआ पेटे मे छेलखिन तहिए मे लेने रहथिन।
एँ
भुजलियै आ एते दिनसे- तें रखले रहै छलै आ जे निकाले ठीक कराबै छलखिन फेर खराब भऽ जाय छलै। आब हमरा जे आइब गेल सबटा चलाबय के- हम कते दिन से तऽ चला रहल छी कनी -मनी किछ होइ छै तऽ अपने खोइल खाइल कऽ साफ ताफ कऽ लेलौ। फेर भऽ जाय छै। बै छोटकियो कनसँ आबै छै मशीन खोइल-खाइल कऽ रऽ।
हमरा तऽ नै आबया ने एबी सी डी ने आबेै या ओकर मशीन के एबी सी डी ओ नै आबैया।
ओतऽ यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब पर जे लिख-
हँ हँ जूली देखल- कै या हँ तऽ कहा छै थोड़े भेलै या फेर धराधार- फसेै छै धागा फसेै छै कनि- कनि
हँ ओ तऽ ओ अहाँ यूट्यूबपर देखबै ठीकसँ अच्छा अथी करयके- ऊपर जेमे धागा फसायल जाइ छै बोनिकैसे के से ओकरा कनि टाइट कऽ दियौ। यूट्यूब में देखबै न तऽ ओ पूरा अहाँके डिटेल में देखैत। देखबै धागा क्यों फसता है ओ सर्च मारबै ने तऽ ओ अहाँकेँ देखैत।
अच्छा।
हमरा नैय ओते तऽ नैय होइया, कनि मनी तऽ सिलाइ करते रहै छियै मश
हँ-हँ-हँ, कहलियै याऽ आइ हनऽ कृष्णा मम्मी के कहबैन जे कनि देखियौ।
हँ, हमरा कहियौ कनिए कहियो माॅंये के किछो चलाबऽ के रहैऽ त हुनके पर चलेनौ कहियो। घरे के कम सिलाइ रहै छै?
नैय।
एखन सात गो आठ गो पीस मतलब पाँच टा पीस समझ नइकी दियादनी ठ छै, तब सबटा हमही सीबै?
दुबई
हँ, तऽ पाँचटा अपन छै, दस टा ब्लाउज भेलै? तीनटा माँ के आनलियै या गाम स, पैनसूली नैय मदर डे पर माँ के देने रहै साड़ी? तऽ ओ छलैंन हैं जूली जे मदर डे पर माँ के देने रहै साड़ी, तकर ब्लाउज पीस छलै यैऽ तऽ लेने एलियै, कहलियै लाबै सीब देखौ।
अच्छा।
एकटा कारी रंग के माँ लग पीस छलैया त सेहो कपड़ा लेने कहलियै हम सीब क दुर्गा पूजा में, आरती में त जेबे करथिन।
हँ तऽ पठा देब, ह-ह।
आइ स गाम स एलियै यैऽ तहिया से तऽ आइ तऽ कनी मनी छुलियै याऽ चलाबऽ के ओ कहॉं हैय? ह्म्म कहलियै गाम सँ ऐबऽ तऽ घर बेदुआइर कते ओझरैल र
बाप रे बाप, हंऽ बहुत भारी पड़ै छै गाँंव से ऐला के बाद। साफे सुथरा करैत-करैत-करैत-करैत हालत बिगड़ जाय
घर बैंह यऽ यऽ नहि देखियौ कियो नैय रहे छै न, त तहन चलू ब-धूलेटा पड़ल रहै तामें सब जे एलियै पप्पा सब जे खाना बनबै छलखिन हैन, से रसोई में लागै छलैया जेनाकि आब-आब छैप कऽ खैइस पड़ब, तेना रसोई चीप चिप करै छै, त राइते में हम सब साफ केलियै।
आ खाना बना कऽ रखने रहैथ?
हँ।
पप्पां
ऐंऽ?
खाना बना कऽ रखने रहैथ पप्पा?
हँ पप्पा रखने रहथिन, भात, दाइल कुंदरू के भु-कुंडली जकरा कहे छियै। कुन्दरु के भुजिया आ आलू चोखा।
हँ तब देखियौ कते नसीब
अच्छा फेर, चाय-चरौरी छनलियै हमसब
हूँम्म।
चाय चाय पी कनी साफे ताफे केलियै जे फेर घऽर में ड्युटी बला त औरत के त साफ रसोइ भेटतै तखने। खाना बनैल हेतै गंगा रहतै
लागै छैय।
राइते दुनु दियादनी कुछ-कुछ भोरका करि लय छी। फेर भोर मे साफ भोर में त फोने आबि गेले तहन नीला माए हॉस्पिटले चलि गेल
ह ओहि कहु त बच्चा ठीक छै ने।
हँ- ह -ह ठीक छैय अपने टाका टूट गेलै। टाका खुजीके टूटि गेलै अ मुह बाइब देलकैय।
अच्छा।
आ रिपोर्ट सब बढ़िआँ एलैनि ने हुनका ब
हँ बच्चाके रिपोर्ट सब बढ़ियाँ।
कते डॉक्टर डेरा देने रहैय एँ।
मरबाहि बौआ बच्चाके मुहजे सुन्दर छैय। जेना लागैय छैय जेना कि टिकरी जेना भेजा अनलिये भेजऽ-भेजऽ हमरा लग ओ नै छैय हमर छोटकी दियादनी छैय भेजब तते सुन्दर आ आवाज पर अखने ताके छैय। ततै बच्चाके थोड़ि दिमागमे किछ हेतैय। जे बच्चा अखने आवाज पर ताकैय छैय त जैं दिमाग-दिमाग छैय तैं ताकैय
त।
वही डॉक्टर सब किछ स किछ कहि दैय छैय पगला देत। यैह बुझियौ ह यैह। यएह बुझियौ कनि दिनके रहितेय त डेरा के तऽ सफइए करा लैतैय।
ह।
ह कहिते नै जे बिना दिमागक बच्चा लऽ क की करब। आ पूरा महिना छेलैय तैं ने कहलकैय जे हेतै जान आ जन्म देल के बाद कैऽ दिन तक ओकरा रा पाँच, पाँचम दिन भेलैय नॉर्मल डिलेवरी भेलै तकर बाद पाँचम दिन भेलैय।
अच्छा बड्ड कष्ट भेलनि।
ह बच्चा रहलखिन त हॉस्पिटलमे आठ दिन लेकिन बच्चा भेला पर पाँच दिन रहल किया त बच्चाके चेकअप सब सबटा भेलेय हर चीज के ब्रेंड के, आँखि के सब चीजके।
एँ।
बच्चा बड सब नॉर्मल खाली वजने कम छैय एक किलो छओ सए ग्राम।
अच्छा वोजन बहुत
बहुत कम छैय जेना हमर गुगु नै छथिन।
हँ।
ह तहिना।
ह ओ त कऽ लेथिन पोसऽ बला पर- पर
ह-ह पोसऽ परतैय हमरा घर मे त पौसागेलैय।
हा-हा।
तहिना पोसाजाय।
हं हं लड्डू गोपाल।
ओ लड्डू गोपाल एलखिन इ राधा रानी लडुए गोपाल। एना नाट कट छैय गए लडुए गोपाल।
हं।
त दुपहरिया ओने छथिन दुपहरियामे आब जैब। होहि -होहि -होहि। क क चढ़ जाय छैय बेड पर तुरते स्विच के ऑन ऑफ ऑन ऑफ।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
परबे। लेकिन नीक लागे छैय बच्चा घर मे रहेय छैय तऽ दुखो के दिनमे हसी लागि जाय छैय।
हं। ।
देखु नै टेंशन बढा दैत छैय ओकरा लऽके दिन बित।
बच्चा टाइम पास छैय न होइ।
हं।
टाइम पास होइ छैय बच्चा लऽ कऽ।
हँ बच्चा एगो बूढ़। एकटा घर रहे। दादीमा अतै दादीमा आठे। पाँच तारीख क हम सब एलहुं।